हेलो
हँ हँ कहियौ की की कहियौ की हाल छै
ठीक छै अहाँके अहाँके हालचाल ठीक
हमरो ठीक ठाक हाल छै
अच्छा कतय रहै छी अहाँ
हम रहै छी दिल्लीमे रहै छी दिल्लीमे हाया नगरमे रहै छी
अच्छा अच्छा
जॉब करैत छी अहाँके गुुरगाँवमे करैत छी हाया नगरसँ हाया नगर से रोज गुरुगाँंव गेलहुँं आ एलहुँ
अच्छा अच्छा
अच्छा अहाँ वर्किंग छियै कि मतलब हाउसवाइफ छियै
नहि हम वर्किंग छलियै लेकिन पिछला साल दू हजार पच्चीसमे रिटायर भऽ गेलियै
अच्छा रिटायर भऽ गेलियै बढ़ियाँ बात छै
हुम्म आसाममे रहै छलियै हम आसाम जोर हाट
हँ
लेकिन ओतहि रहिते छीयै एखनोह लेकिन एख कोन बड़का पुत्र छथिन, अथी नासिकमे, मुम्बईके पास।
अच्छा
ओह, नासिक गेल छै एखन नासिक।
नासिकमे छी, अच्छा अच्छा, ओना रहैत छी कतय।
असाम जोरा
नैय अपना सब गाँव मे मतलब बिहारमे कत क
बिहारमे भेल, दरभंगा जिला, मझौलिया।
मझुलिया अच्छा, तऽ हमहूँ दरभंगेके छी, हमरो घर भेलै बहेरा लग भेलै। तैँ दुआरे हम पुछ, तैँ दुआरे हम पुछलौ हँ।
बहेरा सऽ मजुरिया सभ तऽ एके रूट मे न पड़ै छै।
मझौलिया अहाँके अहाँके परैत हैत दरभंगा लग पड़ैत हैत।
हँ दरभंगा लग
हँ हमरा हमरा दरभंगासँ कनि दूर होइ छै। तीस किलोमीटर दूर भऽ जाय छैय।
अच्छा बहेरा बहेरी पड़े छै। ओहि रास्तामे हँ हँ
हँ बहेरी छै। हँ ओ रस्ता हँ बहेरी पड़ै छै। रस्तामे
हँ हँ
हँ बहेरा कनि ओहिसँ अलग भऽ जाइ छै।
अच्छा अच्छा
हँ ओना बेसी दूर नहि छै। तैय दुआरे नहि कोनो छै। खास बात
ई तऽ अपना सभके मिथिलांचलके ने बात छियै।
हँ हँ मिथिलांचले के बात छैय।
मैथिल छीहे आहो छी, हमहुँ छी।
हँ हँ सभ आदमी मैथिले छी। आ मैथिलेके ई कार्यक्रम एहिमे ई प्रोग्राम जे चलि रहल छै, से मैथिलीके ऊपर।
हँ मैथिली ऊपरसँ बढ़िआँ छै। मैथिलीके बढ़ावा मिल रहल छै, मैथिल भाषाके प्रचार भऽ रहल छै दोसर अपना। सभके जे कल्चर छै, जे अपना सभके सभ्यता छै, संस्कृति छै। जे मैथिली, मैथिली एहन मीठ भाषा कोनो नहि छै।
कोनो नहि छै। सही बात छैय
से मैथिली सबसँ मीठ भाषा, सबसँ नीक, लेकिन छैय। हँ, लेकिन एहि चीजके बढ़ावा। भेलै हन, जे एहि चीजसँ बहुत नीक लागल, ई चीज जे। मतलब एहि ऐपके द्वारा मैथिल मैथिलसँ जुड़ि रहल छै आ। हँ बहुत नीक लागल।
आ बिना जान पहिचानके लऽ, अनजान जे रहै छै तिनकोसँ गप भऽ जाइ छै।
बऽ भऽ जाइ छै, हँ तऽ उएह ने, गप भऽ जाइ छै। तऽ ओहि माध्यमसँ कनि जानकारियो मिलै छै, जे भाय, ओ जहाँ ओ रहै छथिन, ओका। केहन छैय, जेना हम रहै छी एखन नासिकमे छी तऽ एतुका केहन छैय। सेहो सभ पता चलि जाइ छैय।
हँ सही
ह दिल्ली मे तऽ अखन बहुत गर्मी हैत न?
बहुत गर्मी छैय। एखन कनि काल पहिने ऑफिससँ आबै कएलहुँ हँ तऽ एखन सोचलियै जे एगो। एगो दुगो टास्क जे हमर छैय। ताहिमे से एगो दूगो टास्क पूरा कऽ लैय छी। हँ
आ एतय नासिक में तऽ बिल्कुल गर्मी नैय छैय। एतुका मौसम जे छै। से एहन सुहावना छैय जे फैन फैन चलबैके भी दरकार नहि पड़ै छैय
वाह रे वाह वाह तहन तऽ ठण्डा छै बेसी छै तऽ हँ हँ तऽ बम्बइमे तऽ सेहे हेबे करैत छै बम्बइमे तऽ बरसातो भेल तऽ क कनि भेल कखनो कहियो काल भेल कखनो भेल आ कखनो नय भेल बम्बइयोमे तेहने मौसम छै
हँ बम्बइयो मे तेहने छै आ एतय नासिक जे छै ने से पूरा हिल्ली एरिया छै
हूं
ताहि लऽ कऽ मतलब बिल्कुल गर्मी नै पड़ैत छै बहुतो आ अथी छै मतलब पोल्यूशन नाम के चीज नहि छै कभी
अच्छा अच्छा बढ़िआँ बात
हँ प्रदूषण बिल्कुल नहि छै हमर एक ह
प्रदूषणके लेल तऽ दिल्ली छै दिल्लिए सभसँ बेसी छै दिल्लिएमे छै से
से ह त एक बात के आबादी भी बहुत छै न
हँ आबादी बहुत छै से बात
आब उ छैय बहुत बड़का शहर छैय अरे मुम्बई में कम पॉल्यूशन छैय कि मुम्बइयो मे पोल्यूशन
मुम्बइमे तऽ हँ हँ सही बात छै आब आब आबादिएसँ पॉल्यूशन होय छैय आबादिएसँ सभकिछु होय छैय
हाप आ जतेक अहाँ आय काल्हि की भऽ गेलै ने बुझलिय एक घर मे चारि गो पांच गो गाड़ी एगो कार यऽ दू गो बाइक य एगो स्कूटी यऽ ऽ जतेक गा आब पहिलेके आदमीसभ जे छलै से पैदल बेसी चलै
आ आबक ई सब मतलब अहाँके बिना कोनो गाड़ीके बिना चलबे ने चलय लए चाहबे ने करै छै तऽ जतेक ओ तऽ हेबे करतेै न प्र प्रदूषण ओहिसँ प्रदूषण फैले छै ओ ओ पैलेस छै
हाँ सही बात छै
एखनो मतलब उपायो नहि छै जवानी तिन जवानी तेहने आबि गेलै
किछ लोकके मजबूरी मजबूरिओ छै किछ लोककेँ
हँ मजबुरी अहाँ अब मानि लिय कि बससँ जेबै अहाँ अपन ड्यूटी टाइमपर नहि पहुँच सकबै मेट्रोसँ जेबै नहि पहुँच सकबै तऽ अहाँके तऽ अपन धेकल जरूरी यए न हँ जे अपन टाइम से पहुँचबै टाइम से एबै
हूँ
साइंस जतेक आगू बढ़लै ओतेक अथियो केलकै
पॉल्युशनो ओतेक बेसी भेलै हँ
कतेक बेसी भेलैँ हं
हँ सही बात छियै
पहिले अपनासभके हम देखने छलियै अपन दादीके द बा बासब के जे पहिने जाँतामे पिसथिन गहुँमके आ तखन रोटी बनै
हँ सही बात छियै पहिले जमानामे सएह होइ छलै पहिले जमानामे सएह होइ छलै पहिले जमानामे एतेक मशीन सब विकसित कहाँ भेल छलै
कहाँ भेल छलै आ आब तऽ एहन से तऽ जे लोक हाथ से काम करैए ल नय चाहे छै
छि सही बात छियै सभ सभकिछुके मशीन आबि गेल छै
सबके मशीन आबि गेल छै
रोटियो बनाबय वाला मशीन छै रोटी पर ओहि सब रोटी बनाउ अहाँ
ओहीसँ रोटी बनाब एतेक ने मतलब लोक कोरि भऽ गेल छै जे क ककरो मतलब लिमिटेड काज छोड़ के अहाँके बेसी काज करय के मोने ने हत
सही बात छै
हम सब जते कऽ लेलियै ओते आइ के जेनरेशन नहि करते
नहि नहि आबक लोक तऽ साफे नहि करय चाहै छै
आ साफे नहि करय चाहै छै सभकिछु रेडीमेड चाही ह अहाँके परि ह समय पर चाही समय त चाहबे करी कियाकि भाय सब एहन बिजी लाइफ भ गेलै जे एहि टाइम मे इकूल ए टाइम मे इ वर्क ए टाइम मे इ वर्क माने लाइफो त बहुत बिजी भ गेले ने
हँ इहो बात छै
इहो बात छै ने ह अहाँके परिवारो ओतहि रहै छैथ
हँ हमर परिवारो सब आदमी एते रहे छिय अपन घर बनेने छीे अपन जमीन छै अपन म कान छै
अच्छा अच्छा ओते सेटल छी ह अचछा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िआ बहुत बढ़िआ बहुत बढ़िआँ लागि रहल य मतलब अपन मिथिलांचल के आदमी से बात कऽ कऽ भी बहुत मोन खुश होइया ए एतऽ तऽ खाली मराठी छै ब अगल बगल मे खाली मराठी
अच्छा अच्छा
तब मराठी भाषा त आबे नहि य बाज आ ओ ओ सब जल्दी हिन्दी बाजै ले नहि चाहे छै
न मराठीसभ जल्दी हिन्दी बजबे नहि करत
नहि नहि बजै छै तऽ की करबै
मुम्बई ओ हम गेल छलहुँ एक बेेर सभ मराठिए बेसी मराठिए बेसी बाजै छलए
हँ बेसी मराठी त हमरा मोने मोने ने करैया हम जे छै से मतलब की करब जे घरेमे अखने हमर पुतहु सब गेलखिन गार्डेन तार्डेन हम गेल हे हम नहि जाब हम घरे मे रहब ओरा नहि नीक लागै ओत बौक बनल बैसल रहु एहिस बढ़ियां हम घरे मे छी ही ही ही हँ अहाँ दिल्लीके किछु सुनाउ
दिल्लीमे छै तऽ मौसम तऽ मौसम बहुत गरम छै तऽ बारिश नहि भेलनि कए दिन कए दिनसँ ताहि दुआरे छै
अच्छा धूप बहुत तेज
धूप बहुत तेज भऽ रहल छै
ह
हँ
अच्छा अच्छा ओतऽ त बिना बारिश नहि तऽ ओतय बिना एसीके नहि बनैत हैत
नहि बिना एसीक के नहि हरदम हरदम पंखा चलेबे करू जखन घरोमे रहू पंखा य कि चलेबे करू तखने टा घरमे हैत
ह नहि रहि सकै छी दिल्ली त बहुत ठंडा मे बहुत ठंडा गर्मी मे बहुत गरम
हँ गरमी बहुत गरम
ह दिल्ली के तऽ जगहे तेहने छै
अनुकूल वातावरण नइ छैत
नहि बातावरण अहाँ सब रहि अहाँ सभ ओतय सेटल छीयै अहाँ सभ के आदत भऽ गेल हेन तऽ अहाँ सभ के रहि जाइ छीयै आ हमर सभ के जेबै तऽ हमर सभ के रहिए नहि हेतै किया की ओहन वातावरण मे रहले ने छी आसमो मे ओते गर्मी नहि ने पड़ै छै
हँ ई बात तऽ छै
आ सामो मे ओते गर्मी जहाँ गर्मी भेल वहाँ वर्षा भऽ गेल तऽ आशामो जगह छै ठीक हमस आ बिहार मे हमर जन्म भेल हमर सासुर बिहारे छी नैहरो बिहारे छी लेकिन लेकिन बेसी काल हम रहलहुँ ओते असमेमे ह असमे हमर जन्मे भेल असमेमे आ ओते हम जॉबो जोइन केयने छलियै तैस ह आउ कहियो आसाम घूमय लए परिवार लोक
हँ हँ एबे करबइ सही बात छै
एक बेर घुम के देखियौ
हँ त ई काजी ई ई वला जे छै असाइनमेंट जे छै अहँ अहूँ के भऽ गेल यै अहाँ के
हमर हमरा ओतेक हम स्टडीे अई बारे मे नहि केलहुँ हेँ लेकिन हँ भऽ करीब अ मने एमे ई छै ने जे चारि आदमी से बात करियौ एक आदमी से बात करियौ चारि बेर
छै नहि आदमी एक आदमी से अहाँ दू बेर करियौ बात बस चारि आदमी से कम से कम चार आदमी पाँच आदमी से बात करैयए पड़त अहाँ के
हँ तऽ हम दूगो से हम दूगो से बात के भेल छी दूगो बकी छै
हँ आदमी तऽ भ भेट जाइ छै एक बेेर अहाँ लिख देबै एप पर लिख देबै तऽ तुरन्त आदमी भेट जायत तुरन्त अहिलऽ कॉल कल आबि जायत या किछ आबि अहाँ के फोने मैसेजे कऽ देत फोने करत किछु करत
अे हमरा हमरा कल तऽ बहुत एलै कॉल तऽ हमरा मानि लि चारि दू छो आठ गो कॉल एले
हँ हँ
लेकिन कॉल केलियै हँ हम मात्र दू टा
अच्छा
आ दूओटा मे की भेलै एक आदमी केलियै ने तऽ हुनकर मोबाइल ठीक नहि छलै कनियए काल मे
अच्छा अच्छा
हुनकर मोबाइल खराब छलै
हँ हँ
तऽ बेसी देर तक बात नहि भऽ सकलै मने मुश्किल से दू मिनट बात भेलै
हू हू
आब देखै छी एखन करबै ताकि कऽ अपना ओहि एप मे दै छियै जे के बात करे ल उपलब्ध छी
हँ सही बात छियै
ह
अच्छा आ ओर कहियो समाचार
ओर तऽ